हलो
हा, हैलो, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल दीदी
हा ठीकु आहियां, तव्हां कीअं ठीकु आहियो?
बढ़िया, बढ़िया, सभु बढ़िया आहे हिते बि
भेण, किथे जा आयो तव्हां?
मां त अमरावती जी आहियां, तव्हां किथां जा आहियो?
किथे अमृत, अमरावती, मां चयो अमृतसर भुली विया आहियो शायदि मुखे लगो हा, मां फिरोजाबाद जी
फिरोज़ाबाद मतलब दिल्ली साइड
मा आगरा, आगरा जे पासे में आहे फिरोजाबाद। कलाक जो रस्तो आहे। कलाक जो ई रस्तो आहे हिते कां च जो सामान ठवंदो फिरोज़ाबाद में
हा यार, ॾाढो सुठो आ, बढ़िया आहे।
चूड़ियुनि-वूड़ियुनि जो कमु थींदो आहे, फिरोज़ाबाद में त ते कांच नगरी चवंदा आहिनि फिरोज़ाबाद खे, आहे नंढो हिन करे माण्हू सुञाणंदा कान्ह आहिनि।
हा, न, न ही फिरोज़ाबाद बाद नालो ॿुधण में लॻे पियो, बट इहो न ख़बर कि उते कांच जो बिज़नेस आ, इहो न आइड
पूरो कांच जो झूमर-वूमर सभु हितां ई वठी वेंदा आहिनि माणू पूरो कांच जो अचिजो कॾहिं घुमण
पक, पक, तव्हां अमरावती अचो असांजो अमरावती कपिड़ा मार्केट में फेमस अथव अमरावती महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में, अच्छा मां बि अॼु ॿुधो आहे नालो, मां बि न ॿुधल हुयो।
अमरावती में
सही आहे कपिड़ा वठण अची वेंदासीं, शॉपिंग अच्छा, पाण सही आहे, नई शइ ॿुधण में नयो शहर ॿुधण में आयो आहे
मूंखे बि नयों शहर कांच जो ॿुधणु लाइ मिलियो कि फिरोज़ाबाद में ठवंदो आ असांखे ईहा आइडिया बि न हुई, ॿियो सभु घर में मां, हे, मदर इन लॉ, ॾेर, ॾेराणी असां जोइंट
अच्छा, अच्छा तव्हां मैरिड आहियो मूंखे लॻो अनमैरिड हुयो न, हा मां बि मेरिड आहियां। मुंहिंजा ॿ ॿार आहिनि। हिकिड़ी आई आई टी जी तैयारी थी करे ॿियो ॾह क्लास में आहे मुंहिंजो छोकिरो।
ॻाल्हाइण सां लॻे नथो कि तव्हां एॾा वॾा आहियो, न नंढा नंढा
न ॿई बा ॿार आहिनि, मुंहिंजा इन लॉस आहिनि, मदर इन लॉ एक्सपायर थी वई, फादर इन, फादर इन लॉ सहुरो आहे मुंहिंजो। हो, हो हिते जा ई हिते ई आहिनि मतिलबु, मतिलब असां घर में पंज माण्हू आहियूं, पंज मेंबर आहियूं। हलो हलो हलो हलो हलो हलो, कॉल त चालू आहे। हलो हलो